बढ़िआ छै।
एहिपर तऽ लागि गेलै फोन। ओहिपर लगबे ने करैत छै कहै छनि ओ अप्रत्याशी के अथी त्रुटि छनि।
भऽसके हुनकर अथी हेतनि नेटवर्क।
एक
गड़बड़ हेतनि
की सभ भऽ रहल अछि हमर तऽ किछु नहि एखन नहा कऽ एयलहुँ हँ
ह
बैसल छी
भऽ गेल नेहेनाइ नेहेनाय भ
अखन नास्ता केलौं
अच्छा हमर आवाज जाइया
हँं अहाँके आवाज अबैया
ओ
हमरा ओतऽ मूड़न अछि
केकर
मुण्डन अछि ओई टोलमे दोसर टोल छै ओ आवाज अबैया
थका एऽल छै से
हँ हकार आयल रहा आइ भोजो अछि बहुत जगह
अच्छा हमहू आइ खीर बनबै छी पातरि परतैन भगवती के हँ अरदरा काईल बाइसे तारीख क चड़लै अच्छा केऽ दिन भ गेलै आइ चौबीस भ गेलै की पच्चीस चौबीस छियै आइ
आइ भऽ गेल चौबीस
हूं
तऽ पातरि दऽ कऽ निश्चिन्ते भऽ जायब
ओ छथिन ओ फेर चलि जेथिन ताहि दुआरे ह बारे पहिले भ गेलै आ क सब अखन छथिन तै दुआरे हँ तेहन जलखै भेलै
जलखै काहाँ भेलैया एखन अखन तऽ नहाये क एलहुं हे हम
ऊं एतेक लेट क
लेट तऽ भए जाइ छै आइ तऽ तैयो सबेर अछि हम जलखै तलखै नहि करै छी सवेरे छै ओना हमरा दू बाजि जायइत अछि
नहि नहि सबेर जलखै करबाक चाही
नहि नहि खेलहुँँ मोन नहि ने होइत छै गर्मी दुआरे खायके
हू से तऽ होइ छै लेकिन की करतै
गरमी दुआरे खाइएके मोन नहि हेऽत
हँ अखन आम छै आम रोटी दऽ दियौ
आम हमरा नहि नीक लागैत अछि
नहि नहि ओमे नून दऽ क खैयौ आंहा दूध रोटी आम खाउ
चैल जाइत अछि
अहाँसभ दिस नेटवर्क के इशू छै की
ह ह
दिकत अए
एम्हर छै कनि टावरके दिक्कत हं
तऽ जिओ हेऽत तैं दिक्कत हेऽत जिओवलाके बड़ दिक्कत छै
हँ रहै छै ओनाहियो ए तऽ कोनो टावर मे दिक्कत छै जिओ वोडा सब मे
आओर कोल कोनो चीज के फोन तोन भरने छी कि नहि पढ़ाइवला ह
हम त बिहार एस एस सी वला भरने रहियै ओ एग्जाम डेट नै निकललै या एखन
परीक्षे नहि ओकर होइ छै बहुत दिनसँ ओ फॉर्म लटकल छै
हूं
मुदा परीक्षा होइत नहि छै
जुलाइ अगस्त अगस्तमे देने छलै जे परीक्षा लेतै
लेकिन नहि न परीक्षा नहि न भेल रहै बिहार बी एस एस सी वला परीक्षा नहि भेल
हँ नहि भेलैया अखन केऽ साल पाँच साल पहिले भरने रहि
हमहुँ भरने रहौँ एहि बेर मुदा एग्जाम परीक्षा नहि भेल
हँ आ सम्भावना तऽ छै आब जहिया होइ
सम्भावना तऽ ठीके छै आब जहिया आब एब
हू
जाहि दिन ईसभ परीक्षा भऽ जायत ताहि दिन बुझबै
हँ हँ
एहिबेर तऽ बी पी एस सी वला मे बहुत परीक्षार्थी सब निकाललथि हे अपना राजनगर मे बहुत लोक नाम रोशन केलथि हे
हँ हँ आब तऽ सेंटर दऽ देलकै लगे मे एक नम्बर छै हमरो सभके ओहिठाम दऽ दैतै तऽ बढ़िआँ
लगेमे दै छै हमहुँ भरने छी बी पी एस सी वला परीक्षा आब देखियौ की होइया
और ओ वला राजनगर सेंटर दऽ दैतै तऽ एक नम्बर भऽ जैतै
राजनगर सेन्टर नहि न देत ओ घर दुआरि भऽ गेलै ने
हँ ओहि कॉलेज के ओहि मे भऽ जेतै से नहि हेतै
लगक आदमी के राजनगर नहि ने दऽ सकैया जादा से जादा मधुबनी दरभंगा मुजफ्फरपुर एतऽ देत
ओहि दिन तऽ देखलियै एकटा वीडियो में राजनगर मे ततेक रास तार कोन के अथी केने रहै छिल छिल क बेचैत रहे
तार कुन तऽ हमरो अय गाछ लेकिन तोड़ै वला कोइ नै बड्ड दुःख होइ छै न बड्ड ऊपर होइ छै ने तारकुन के गाछ कोशिश कयने रहौ एहि बेर तोड़बाबैके लेकिन आदमीेये नै मिलल
पैसा फेको तमाशा देखो वला गप भऽ गेलै
कहलियै पैसो फेकय लए तैयार भेलियै लेकिन नहि नहि भेटल आदमी
हँ
आ बड महग तार कुन
महंग तऽ हँ से तऽ छै महंग लेकिन ओतेक नहि छै आब तऽ ओहन छैहो नहि आब तऽ ओ सक्कत भेल जाइ छै
आब भऽ गेल हेत सस्ता मुदा जखन नम का नवका रहय तहन बड्ड महंग रहै
हँ आब समयक तर खतम भए जाइ छै न प कहीं एक पंद्रह दिन पन्द्रह दिन पहिले जेहन छलैए एकदम सुखलवला कनी मीठ रहै छै ओ बढ़ियाँ लगै छै खायमे अखैन कनि भऽ गेल छै ओना ओ पूरा जोआ जेतै तऽ कनी लोक हँ ओना पूरा जे जुआ जाइ छै तहनो ओ सुपारी जकाँ खायमे नीक लगै छै
हँ तहन अहाँ सुपारी मे ओकरा उपयोग मे लै
हँ
हमरा परिवारमे तऽ सभके पसन्द छनि
हँ ठण्डा होइ छै ने पेट मे तइ दुआरे
हँ ओना नीक लगै छै खायमे नीक लगै छै
हँ
दही चूड़ा हमरा तऽ मोन छलए आइ आइ की ईसभ करब लै दही चूड़ा अंचार खाय लेकिन कहलियै हे मुँह थामह
हँ
मोन भेल रहै लेकिन नहि भऽ सकल
छियै की आइ जे दही चूड़ा खैल जेतै
मोन भेल दही चूड़ाके खाय वला के कखनो मोन भऽ जाइ छै न किछो हमरा मोन रहै चाउमिन खायके काल्हिसँ लेकिन चाउमिन नहि भेल पूरा आइ मोन भऽ रहल अइ दही चूड़ाके तऽ देखबै घरमे दही चूड़ा हेतै तऽ दहिए चूड़ा खैब
चाउमीन नहि खेबाक चाही खराबी करै छै पेटमे धऽ लै छै ओ
आब एते जे लोक खराबी देखऽ लगतै तऽ भऽ गेलै तहन तऽ सब किछे मे खराबी छै
देखऽ लगतै अइ दुआरे जे अखैन गर्मी पड़ै छै ने तऽ अहाँ के स्वस्थ रहनाइ बहुत जरूरी छै तहने खेनाइ नहि पहुचत नीकसँ
से तऽ छै लेकिन खेनाइ पिनाइ जे पचतै आब कहियो कालकऽ मोन भऽ जाइ छै तऽ कहियो कालके मोनके नहि ने मारबाक चाही
नहि नहि मारबाक किए चाही
बादमे किछु हेतै लेकिन खा लेबाक चाही
पहिले जे अहाँ लोक खाइ छलैये तऽ पहिले ठीक छेलै शरीर आब लोकके नहि किछो पचै छै खाली एखन पानि पीबैत रहियौ
पहिलेके चीज मे केमिकल नहि ने मिले आब सभटा मे मिलावट
हँ से तऽ मिला दै छै खाद पानिवला चीज सभ बाड़ियो झाड़ी मे जे तरकारी तीमन होइ छै सेहो मे सब खाद पानि रहै छै
सभटामे मिला दैत छै।
हँ
आइ त हवा चलैया
हँ हवा चलैत अछि कनि मनी हवा चलैत अछि
ह हमहुँ खीर बना रहल छी से ततेक हवा झो कै छै जे किछ कहे के नहि
ह बात चलैत अछि कनि मनि आब की करबै
हँ ओना काल्हिसँ मौसम कनी नीक छै काल्हि तऽ बड्ड गर्मी रहै।
हँ
बापरे बा। हम्म ततेक गर्मी रहै जे हमरा सभके मोन बेचैन भऽ गेल। मोन बेचैन भऽ गेल छलै कि कतहु नीके नहि लगै छलै हम तऽ गाड़ीमे बेहोशे भऽ गेल छलहुँ बचि गेलहुँ।
भऽ जाइत छै कखनो कालके जहन शरीर कमजोर रहैत छै तखन ईसभ बेहोश सी वला होइत रहै
तऽ अहाँ एखन छी कतऽ घरमे
हम घरेमे छी एखन सुतल छी। एते रौद अछि ने हमरा पैर मे भऽ गेल अछि घाव।
अच्छा ओ घाव नहि ठीक भेलैए से?
नहि घाव नहि भर सालमे ओ होइ छै ओ घाव। आ जब तक ओकरा अपना मोन नय हाएत तबतक ओ छूटत नय।
पेएर मे
पैएरमे हाथमे जबतक मोन नै हयत तबतक नहि छोट
छोटका छोटका वला कि ओ अथी
छोटका छोटका वाला कुड़ियाय वाला घाव बाद मे दर्द करऽ लगै छै। आ तऽ तैँ जब तक ओकरा अपना मोन नै हाएत तब तक नय छूटत।
एहन नै होय छै खून मीठ भऽ जाइ छै तै दुआरे न
एहन कोनो बात नै छै हम तऽ खेलौ हें एबेर आठ नओ दिन ओ पत्ता कोन होई छै जे तीत होय
पुरी ओ कल्पनाथ
कल्पनाथ के पत्ता लोक कहैत छै सर्दी बोखार होइ छै हम कए दिन खेलियै ओ पत्ता लेकिन नै भेल हमरा ठीक
हिनकर सांस के दऽ दि
गुरीच तऽ हम बहुत पिने छी बहुत
हाँ
गुरीच नै कहू ओ ओ जे होइ छै लत्ती कोडन जे मोट जे होइ छै लत्ती बर मोटायल रहै छै लाठी जकाँ सेहो पीने छी सेहो पीने छी हम।
हाँ एते साफी सभसँ नीक होइ छै।
पहिले हम साफी पियै छलौं आब नय पियै छी।
एक महिना पी लिय तऽ एक केहनो नोचनी तो रहतऽ खतम।
अत हमरा रहय मुँहमे घाव वला दिक्कत मूँहमे घाव होइत छलए महने महिने एक बेर छूटैत छल पछे होइत छै त आब ई नया दिक्कत आबि गेलै गर्मी के मौसम मे हमरा भऽ जाइत। कथी इलाज छै
हँ
ह भोरे भोरे गरम पायन से आ आ
घड़म्प
सुसूम पायन